हेलो
कि ठीक छी
बढिया अहाँ ठीक छी ना
हा हमहु ठीक छी
हूँ खाना पीना भऽ गेलै
खाना पीना भऽ गेलै हा अहाँ कहियौ अहाँ खेलहुँ
हा हम अखनी तुरते खा कऽ उठलोन कहो मोटर खराब भ गेल छले हेन न हेलने नहि छै खेलो हुन
बैसल बैसल अखनी नहेलो हन पानि नहि छल ले जे खानो बना लेतो आई मंगल छेले ना हुनका सभ के व्रत छलनि हँ तऽ हुनका सभ कें आम केँ जूस बना कऽ दऽ देलियै ओ सभ अप्पन पी का चलि गेलथि आ बौआ सभ आइ गेल ने छले स्कूल एकरा सभ के चूड़ा दूध देलियै खाय लेय
हे हा जहान पने ने छलैया तऽ की बनेबै
हाँ कथी सँ चोर सभ धोतियै तऽ खाना तऽ बनै छैय बिसलेरिए पानि सँ पर सब्जी सभ तऽ धोतियै ने दाल चाउर सभ तऽ नहि बनेलियै नहा कऽ तऽ ना फटाफट कऽ लियै आ कथी ओन्ने जल्दी जल्दी तऽ खिचड़ी बनल दु बैज गेल छलै नहि खिचड़ी जल्दी नहि किछ कहलियो बाद में नहि हाँ तऽ खिचड़ी बनेलहुँ अहाँ की सभ खेललहु
हम साग भात चोखा खेललॅं हन
वाह बाह तऽ और अहाँ तऽ ओर एक नम्बर चीज खेल
हा हाँ
हमर फेवरेट चीज खेलहु हाँन कथीकेँ साग
तु बात करिहिन
वाह वाह तखन तऽ और महो महो एतऽ पटुआ साग नहि बेटेये यै
आइ नौ गाँव खाइ लेल
आ आबै छै नहि हमर मामी केँ बेटी कहबे लेने आबेल
हा मांगा लेबे कियो एतेक
हाँ मामी केँ बेटी आबे छैय तऽ कहबै लेने आबिये हमरा लए पटुआ केँ साग बना कऽ खायब ओ में आम देलखिन कि आममिल
आममिल दहकऽ आम एखन नहि भेटैत छै आब एक तऽ फड़ल नै छैय ककरो आर फड़ल छैय तकरारा पाक लगलै।
अहाँकेँ गाँव में नै फड़ल छैन किनको
नै हमर गाँव में अएबेर आम बिलकुल न फड़लै
हमर सासुर सभ में बड फोड़ल छलैन माँ कहै छलखिन है
इम्हर नै फरलै बिल्कुल नै मजरल रहै खूब फैड़ते तऽ बड हैते लेकिन ओ ओइ टाइम में बारिश भेबे नै केलै सब दिन मेघ लागल हवा बहत
हमर गाँव में बड सासुर में फड़ल छलै माँ कहै छलखिन है। तऽ अपन केओ खेनिहार नै छनि तऽ अमठ बना लैत छैथ अपन।
हँ अमुट रखने रहती तऽ अहाँसभ एबै एबै तऽ खा लेब
हँ पठे देथिन से केओ एतन न गाँव से
जीतियो में तऽ खैल जाइ छैय।
हँ तऽ पठा देथिन ओ ककरो दिआ
तहन और सभ कहियो अहाँ तऽ एक नम्बर खाना खेलौ
हँ हमरो बड़ नीक लगैा साग कऽ झोर
बड नीक लागैत छैय हमरा तऽ बुझियौ जे साग केँ आगो में किछ नै चाही पटुआ कऽ साग और
ओइ केँ आगा सब फेल छैय
सब फेल छैय गाँव में रहै छेलियै तऽ हमर साउस अपने बाड़ी में रोपने रहै छलखिन पटुआ साग गेनहारी साग ठरिया साग ललका सा
छीट देने छी कनिको छीट दय छै तऽ बहुत भऽ जाइ छैइ
बहुते भऽ जाइ छैइ तऽ माँ अपने सासुर मे माँ अपन छिटने रहै छेलखीन अपन जखन मनहोइ भेल तखन तोइर लऽ आनु
हँ
हँ कनि दूर अपन अर अरिकंचनो पत्ता लए छोड़ देने छेथिन ओ तऽ अपन अरिकंचन पत्ता भेल तऽ अपन बनाउ खाउ
हँ सब्जी होइ छैय न
हँ खने छियै हँ
चटनियो कतेक नीक होइ छै हँ कते हँ कतेक नीक लागैत रहै छैइ चटनी
बड़ नीक रहै छैइ
चटनीय भात छुछे खा लैय
हम खेने रहियै हमरा बड नीक लागल रेहा
हूँ बड नीक लागे छैय ओ अरिकंचन पत - - ता कऽ उसैन लिअ ओकर चक्का हँ कचरी केँ सब्जी
कचरीके के सब्जी ओकरा पात काइट अथी वाला पात छै छोट छोट तऽ ओकर तऽ नै बैन पाबे छैइ ओकरा लोक काइट देलक ओकरा साइन कऽ बेसनमे तहन ओकरा कचरी बना बनै छै ओहो नीक लगैत छैइ
ओहो नीक लागैइ छैइ
झोर तऽ सब निक लगै छैइ
हँ झोरो नीक लागै छैइ ओकरो झोर बड़ नीक लागै छिय एगो अरिकञ्चन के अपना सबके चैरगो आइटम बना लैय छी नै
हँ एतय तऽ होइते छैय एकटा चीज कते आइटम बैन जाइ छैय कोनो ठेकान नै
कोनो ठेकान छै ओहा तऽ कहलो अपनन सबके जेहो चीजके नै बनबाक चाही सेहो चीजके एतेक नीक बना दैत छेथिन ना हमर अहाँके माँसब की जे ओ लागत जे अमृते खा रहल छी
आ पनीरे खा रहल छी ईहान
ए तऽ अपने हाथसँ बनबै छी आलू परोरके सब्जी तऽ नै नीक लागैया आ माँ बनबै छै तऽ बड़ नीक लागैय
अपन हाथ के खानो नै नीक लगैय छै
नै नीक लागै छै माँके हाथ के बड़ नीक लागैया
आ अपना हाथके हमरा माछो नै नीक लागत आइ माँ बनाबै छेलियै केओ दीदिए सभ तऽ बनबै छेथिन तऽ हुनका आ के हाथ के बड नीक लागैया
हँ हँ दोसर हाथक खाना बड निक लागै छै
ह ओ बैशारी मे भेटै छै ना
गलत कहै छी आ अपने स बनबैत बनबैते बनबैते थैक जाय छै आदमी तऽ की खेते
हँ
तहन अओर सभ कहियो और सब बढ़ियां माँ तीसियोरी नै बनेने छैथ साग भात पर तिसियोरी अओर नीक होइ छै
तिसियौरी नै बनल छै घरमे तै ले नहि छनेलै
उ हॅं तहन तसियोरी और नीक होइ छै दैल पर भात साग भात चोखा तिसियोरी भूजल
हँ
नै
हँ
तहन आऐर सब कहियो
ओआर सब बड़ नीक छै
ह
आ कह कतहु गेल छलीयै घुम तुम ऽ की नै
नै कहाँ कतहु गेलहुँ नहि गेलहुँ आइ मन्दिरो नै गेलहुँ तऽ ऐते एतऽ पैन होइए जे किसक होइ कि नहि आइ
आब भेल मौसम ठण्डा
आब मौसम ठण्डा भेल हन बड पैन होइए
एतौ पाइन भेला एखनो
बढ़िआँ अछि बाप रे बाप‌ रातिमे तऽ लगै छले जे आब मैर जेएब तते गर्मी छलै एते गर्मी गाँवमे ई छै ने जे अहाँ नै बड गर्मी लागत त आंगनों में निकैऋ जाउ
की एहि सभमे से नै होय छै आब छतो पर नय जा सकै छी अकेले
हँ ओत तऽ कते ऊच छत रहै चैढ़िते चैढिते लोग तबाह
हालत खराब भऽ जतै तऽ अपन नय जाइ छी ओ घरेमे ओ अपन गुफामे बैसल रहै छी वैष्णो माता के गुफा मे अपन भरि दिन अपन बैसल रहलौं की करू
आह
कनी आब ककरो से गप पे सप कऽ लेलौं तऽ टाइम पास
टाइम पास हँ ओही सँ होइते छै नय तहन तऽ लोक असगरमे पागले भऽ जेतै बैसलै
पागले भऽ जेतै हिना बच्चा सब रूम पर छले तऽ हल्ला चिल्ला करे छै ने ई सब चलि जाइ छै तऽ एगारह बजे स बजे तऽ हमरा काज भऽ जाइए सभटा काज
पूरा त अछि
ह फ्री तकर बाद नहा सुना के एलहुँ एगारह बजे तऽ अपन दालि भात चढ़ा देलहुँ दालि भात बनय मे थोड़े ने टाइम लागै छै सब्जी बन रहल भोरे दालि भात चढ़ा देलौं अपन जात हँ बौआ सब एल स्कुल से तऽ बस तात अपन बनि कऽ तैयार भऽ गेल दू बजे तक एगारह बजे तक अपन अपन सभसँ फोने करैत रहै छै
हम की करू तऽ
पैसा ले
हँ बैसल बैसल की करू
हँ
मामी से नानी से दादी से अपन सब लागल रहै आब तऽ भोज भात नय होयत हैत जरूरी छै हँ भोज नय होइत हैत एखन गाँवमे
नय एखन नय भेले एखन तऽ हमरा अपने भेल छलै उपनयन के
ह अपने तते खेने हैब किछु कहैके ने
नय नीक लगै छै अपना नो
हँ से तऽ छैहे देखियएके मोन भरि जायत अहाँके, रङ्ग बिरङ्गके चीज देख लै छै ओहे से मोन भरि जाइ छै,
हँ। जतेक दोसर जगह खेल लग
हँ काजो परऽ करऽ पड़ै छै ने,
हँ ओहि से तऽ लोक परेशान रहै तऽ की खैत आ के रहै छै,
हँ दोसर के तऽ बैसके अपन पता बिछेला खाइ लागी बैसाल
खा लेलक हँ
हुँ भोज आब नय भेटै छै पहिले हमर सभके गाँवमे भेटै छलै ने तऽ बेटीजीके नोत दै छलै हन तऽ हमसभ की करै छलियै से बुझलियै, हँ बेटी जी के नोत दैतै हमरासके साँझेमे पहिले मौगियेके पारस दैतै औरत सभके बादमे अहाँके पुरुष पातके खुयबिते कहितै कि औरतसभ घिना दै छै- ताहि दुआरे तऽ हमसभ की करितौं साँझे पाँच पाँचे बजे बुझियो पारस दऽ दैता तऽ सब जैता अन लए आनि लेतौं आ पहिले घर पहिले भरि पेट खा लेतौं आ तकर बाद भोज खाय लेए जैतौं तऽ भोज थोड़े ने खायल होयता भैर पेट खेने रहै छलियै ने। बे बेटी धीके दै छै तऽ नै जाइ छै लोक खाइ लए तब दस बजे खुआबै छियै, ता त अपन टेस्ट कऽ लै छलियै घरे पर एन के मां सबके आनि दै छलियै ओहएमे के खा लेलौं अपन, फेर दुबारा आबै जे लगता हँ फेर दस बजे रातिमे चलि गेलौं तखन खएलौं नै तखन खायल थोड़े ने हेतै तखन आब पाँचटा सात
घूस बला चलि गेलहु
हँ मन बुझबे लए चलि गेलौं पाँच टा ताचटा लड़की सब रहै छलै तऽ अपन ओकरा सब संगे चलि गेलौं आ खा कऽ चलि लेलौं
हँऽ ओ की कहै छै अलगोसँ खुआबै छै ने दक लोक अलगसँ अंगना मे बैसा कऽ
हँ हँ, उएह खुआबै छलै हँ सब आ लड़की बेटी धी के तऽ पुतोहु सब नै ने जेतै खाय लेए ओय गामक
नय पुतोहु नय अपना अथी अंगना घरक रहल तऽ रहल
हँ हँ अपना अंगना घरक लोक सेहो बाद मे खेलक आ टोल पड़ोसके लोक टोल पड़ोसके लोकके तऽ नै ने दै छाय
नय टोल पड़ोस के तऽ तखने दऽ देलक पारस मे फेर बादमे अपन खुएलक तऽ खुएलक नै तऽ पारस दऽ देलक,
पास द देलक सएह होय
भोज के आनन्दे किछ आर छै,
किछ आओर छै ओहन भोज आब थोड़े ने भेटत। गाँवमे
ओ नै खाव
अपने खाव हमर सबके सासुरमे अलगे नियम छै ओतअ अहाँके पुरुख-पात के खुआ देत आ एगारह बजे रातिमे पारस देत
हमरो सबके घर मे वएह नियम छै,
हँ हमर सबके सासुरमे से छै हम गाँवमे अपन हमर गांव अ अपन गाँवमे ई छै जे साँझे अहाँके द देत त बुझियौ जे एगारह बजे राति मे गाँव मे त नए बजे बजैत लोक सुति रहैया तऽ अहाँके एगारह बजे तऽ आधिया नींद भऽ जाइ छै तऽ आधिया नींद मे थोड़े ने खायल होइ छै
एतअ सेहए भऽ जाइ छै न हमरा सबदिस ओहने लेट भऽ जाइ छै
हँ तऽ हमरो सबके गाँव मे उएह बजे स